हेलो प्रणाम फुआ
हँ खुश रहे की हाल चाल ठीक छै हमर
की कर रहलि हन
खाना बनाय रहलियै
ओ एक बज गेलै अभी बनाइए रहल
हँ तऽ बच्चा बुतुक स्कुल गेलय बारह बजे शुरू कयेलिये स्कूल से एतै तब तक पक जेतय
ओ नास्ता दए देलियैन की
हँ नाश्ता बनाई क द देलियै रोटी भुजिया त तो इसकुल से आ गेल
हँ अभी तुरत अऐबे कलियौ हम
अ खाना उना खैले कि नय अभी
नहि अभी अऐबे केलियै ऐलियै रूम मे सुतलियै
ओ अच्छा
सोचलियै तनिसन बतिया लै छियै आराम के आरामो हो जैतै बात के बातो हो जतै
हँ ऐसे तुरते थोड़ी ही खाय लगे छै आबे छै तनी आराम
हँ पूरा परेशान हो जाइ छियै स्कूल मे आ कतेक आइ गर्मी कयले हइ धूपा कैले हइ कुछ कहैके नहि
हँ कलै छेबे करै बहुत गर्मी छै
घुम्मस वाला गर्मी केले है
ह धूप जितना ने धूप छौं छै लेकिन गर्मी बहुत जोर
हूं
इहे छै
पूरा एक इकुल मे एकदम घुमस केले रहो क्लासरूम आरमे सबमे पूरा घुम्मस भरल रह पंखा चले रहो गर्मी लगे रह
तऽ स्टेज पंखा नहि चलै छौ की
चलाय छै दू दूगो पंखा लगल छै एगो रूम में दू दूगो पंखा
ह तैयो एतना गर्मी
हू बच्चो ओतने ने छै एगो एगो कक्षा मे लगभग पन्द्रह बीस गो बच्चा छै
बाप रे बाप तब कते लकबक लगते ने
ओकरा एक घंटी नहि दू दू घंटी लय पड़ै छै
अच्छा
एक एक लसबा मे दू दू बार जाहो अकबक बच्चो परेशान बच्चो परेशान हम भी परेशान
ह करबे करे छै बच्चा परेशान बच्चा वाला मे ज्यादे परेशानी होइ छै
बड़ो बला हल्ला करय छै एते हल्ला करतन की कुछ कहे के नहि ओन्ने मैडम ओन्ने मैडम करते रहतौ दिमाग खराब कले रहै छै
हँ भाई बच्चे सब किल बहुत पढ़बे वाला मे बहुत मेहनत लगे छै ने
बहुत मेहनत लगैत छै देखि ने हम कले स्कूल मे बच्चा के मारलियै हम अथी नहि टास्क नहि बनेलकै तब आ हमरे हाथ मे दर्द होए लगलै मारलियए जे
हम कहियौ कि गार्जियन के ले पहुँच गेलहु की
गार्जियनके लैके एतै तऽ मैडम जानै छै प्रिंसिपल जे छै उ प्रधानाध्यापक ओ बढ़िया छै ओ जानैत जे कि हम जल्दी मारै नहि छी हम मारै छी तऽ बहुत मारै छै सबकुछ
ह
आ ओई चलतै कम्प्लेन अयतै तऽ हमरा नहि बोलतै
ओ अच्छा अच्छा
आइयो सब सकदम रहे हमर क्लास मे कि आइयो कही मारत हमरा सुनैले न एते उहे चलते हाथ दर्द दै लगलो हमरा
ह्म
तऽ फेर आइ तैयो सब शान्त होइ कऽ पढ़लक
केतना तक क्लास छै
छम्म तक
अच्छा से त छै न
हम्म
हँ
आ खानो नइ खाय कऽ केलियै हल न गर्मीसँ खाना नै बनलै लेट उठलियै छओ बजे उठबे केलियै
ए सत्तू तुहूं रख ले सत्तू पी के चलि जाइ है
ह रखलियए हल कले खतम हो गेलै तऽ आइ ने जागर
सबस अच्छा ऊहे रहतौ सीधे गिलास से तुप्पी आ निकल ले
हूँ आइ पता नहि दिनो बहुत बड़ा लग रहल है
अकबक लगो जब मौसम नै कटे छै तऽऐसने लगे छै
तब हर एक मिनट पता चलै रहै कि आब आब तनी देर में छुटी टी हो तऽ तनी देर में छुटी हो तऽ ऐसन लगे सही बात हँ हमे लगे रहे कि आब कखने छुटी हो त हल्ला नीचे से हल्ला करतो ऊपर तक आबाज आबै आरो की एगो शिक्षिका अब्सेंट रहे ओकरो क्लास लै पड़ले
आरो परेशानी बढ़ि गेलै अपन पढ़ाउ दोसर के पढ़ाउ अपन पढ़ाउ दोसर ओने से मिस मिस करले ओहिनेसँ मिस मिस कएलै
ह
दिमाग खराब हँ एक्के बजे ने हमर छुट्टी होबै छै
अच्छा अच्छा साइकिलसँ जाइ छही
नय पैदले जाइ छियै
गमइए
साइकिल ढोइके लै जाउ लै कठै
आ फेर पैदले जाइ छै तऽ आउ गर्मी लगै छै चलते त
तब ओ गर्मी तऽ आलो अलगे आ सलवार सूट पेहेन क जा ही दुपट्टा सब मार क जा ही ओकर गर्मी अलगे
हँ भल रहस कि कर बही गाड़ी आर नहि निकालल रहै छै न च लबे घी लै आ कईनो
नें तऽ गाड़ी आबे घड़ी ने दू चार गो बच्चो रहे छै साथे में दुर्गा एने एने वाला दुर्गा स्थान छै ने वहां तक बच्चो रहे छै साथ
अच्छा इहे सब साथे चलि आबै छै
ह तऽ खाली रोडवे पर ने तनीस अकेल ले आबै छै
हँ
जाइ घड़ी पहुँचा दै छथिन कभी कभी पहुँच
तब तऽ ठीक छै
जाइ घरि अकेले रहै छै ने तऽ अपन पहुँचा दै छै
आबे छै कोनमा तक ने दुर्गा स्थान जे छै वहां तक आबे छै
हँ वहां तक बच्चा आबे छै
ह तब तऽ सब स हल्ला गुल्ला करते पहुँचे जतै ह अच्छा
खाना आर बन की बना रहलहियै
आलू बैगन के सब्जी भात इहे सब पकाबे छै को ची पको आर तरकारी फिर महंगा करि देलकै हन
ह सब्जी महंगा
आइ गेलखिन साठि रुपे बैगन कहलखिन फाकी साठि रुपआ बैगन हम कहलिय बापरेगा हम कहलियै एकरासँ अच्छा झोरे आर नहि कोइ चीजके बनाय बनाए खेतै हमरा तरकार दालो बचतौ तरकारी मे ह केितना करतौ क महगा एक जमाना म ह त सबकुछु तऽ महंगे छै
हँ अभ सब्जी महंगा हो गेले हन झींगो बीस रुपए किलो भिंडियो बीस रुपए किलो नहि अहाँ बीस रुपए किलो छै
आधा किलो बैगन मंगलिय टमाटर मगैलिय हँ कहलखिन साठि रुपए बैगन तऽ साठि रुपैया
तऽ कुछे दिन पहिले दस रुपे नहि पूछे रहे
सब करैले पन्द्रह रुपए किलो दस रुपए किलो रहै दस रुपे भोरा परोड़ सब कुछ सस्ता हो रहै आब देखि सब महंगा
ह मेन बात दूर रहलै ने अब धीरे धीरे पानी बढ़ रहलै हन ते सब्जी कम हो रहलै आब सब इलाका डूबि रहल है धीरे धीरे बाढ़
ओ इहे चलते ने
आइयो देखिन हमरा लंच में देलकै खाना देलकै नाश्ता ओकरामे भिण्डी के भुजिया में नीमके नहि देलकै
भुलाय गेलै की भाय
हू
भुलाइए गेलै होतौ
नहि तऽ कहलो देलकै हन कम देलकै एकदम अच्छा नहि लगे जबरदस्ती खाय पिय ले
एतना कम देलकै कब अचार उचार ले लेलकै त अचार आर बनल ने
ए हँ अचार ब तनी मनी बनेलो ओ ऐसे काटि काटि जे नहि बनै छै ओ बला लम्बा लम्बा काटि काट अह तऽ पाँच किलो आम दस किलो क बनलो हन दस किलो
हँ ठीके हमहूँ दू अढ़ाई किलो के बनेलियौ तंग कले रहले कन बुतरुके अचार बनाउ बनाउ
आ हमरर जे खान नाश्ता भेजैत छै ओ आर हम मिसर नहि खााय छ कहै छै आब मे नीमके ने रहता है
ह बहुत काम रहे छै नीमक हँ
ह उह चलते ओर नहि खााय छै जल्दी
हूँ हँ कम रह नहि के कु सबके तनी तेज खायके अच्छी रहै छै
ह अपना कन पूरे कमे रहै छ उहे उहे चलते सब्जी में स्वाद ने आ पाबै छै
हँ नहिए रहै छै बाबू के नीमक अभी तक ने मेकअप में एले
अइले हन
तऽ इतना कम नमक
आइ न हई ठीके छै अभी त नॉर्मल छै ने बेसी छै नै कम छै त डॉक्टर डॉक्टरो बोलकै ह कि नॉर्मले रह दो कम बेसी नै खाओ
ओ नॉर्मल रहै छै तऽ ठीके रहै छै
मम्मी राजीव भैया से बात करना ह
अचा
आरो बोल लैकन रहिल की नहि
आ स
आय गेल सब लड़का
फिर लगल लेता ने दू बजत ने बना ओ ते ओकर बाद थोड़े मास्टरो आधा घण्टा पहुँच जाइ छथि सब आइतौ नहतौ तब तक सरूप पहुँचे जेते मास्टरटर साहब पढ़ के
अच्छा त खा ओ पहिर क तब खेत बढ़िया सँ पढ़े
हँ पढ़ लेछी तखन से अरे पढ़े याद करल दै छै नहि सुनै छियै त पिटाई हम की करि नहि सुनबै छै पिटाइ छै ह तऽ हमरा पर गो तो मम्मी पिटा रहे हम क
तऽ ठीक छ
हम कोचि
याद करैए ने पड़तो न की करबै हाँ मारि खयबे ने करबह अहाँ हम भी अरी इसकुलमे की करै छियै नहि याद करै छियै तऽ मरबे ने करबौ की कर लेबै बच्चा कहते रहतेऽ मिसाप नहि मारते हैं तऽ
ले छ खाली
तब हं तऽ खाना
हेलो हेलो हेलो